हेलो
कहाँ तोहर पूरा भेलो कॉल तऽ उठाइये लेलहि
अजीब मूर्ख छै हम ओ तऽ लिखने छियै कि हमर किह सहायता करतै कि नहि करते हमलोगके पूरा करतै अजीब मूर्ख छै
अच्छा ह
थ रिसीव केला पर थोड़े टास्क कंप्लीट हेतै
हरे ऐतय ई बात नहि कर दोसर बात कर
हँ तही ने अर्चनियाँवला टॉपिक के उठा
की उठैयै
बियाह कहिया करत नै क रहल छियौ की सब हेल्प केलकौए तोरा
सभ अपने जेना बुझ लहिन हमरे कथी हेल्प करतै
केनहे हेतौ
ओही दिन अन्तिम बात भेल रहू छै
अच्छा ओकर बाद से नहि भेलौहें उहे दिन तोरा कहलकौ जे हम बियाह करबौ
हूंम्म
ह ओ हमरा कहलकौ जे हमरा ओकरासँ बात करयमे कोनो इंटरेस्टे नहि यऽ मक्खन लगबै छलहींन तु
हूँ ठीक कहल कौ
कहलको हमरा मक्खन लगबै छलए
हूंम्म ठीक कहलकौ
आ ओकर बातमे सुनी है
ठीक कहलकौ कहलियौ तऽ
तोरा हग्नि मुतनी सभ किछु धऽ लै छौ ने
अच्छा हगनी मुतनी जरूरी छै ने
हँ कले फोने पर हैग लैते ने
मुर्ख छै
घिनेबाक चाही लोकके लेकिन एना नहि घिनेबाक चाही
अच्छा केना केना घिनेबाक चाही हँ जी हुँ
कोनो होत नहि अजीब मुर्ख से पाला पड़लै
अइ गोरी के नहि पढ़ेबहीं की
हुं अपने पढ़ैमे तोरा बताबै
सबटा ज्ञान कैल्हि दऽ देने रहिं
हूं
सभटा ज्ञान लागैए काल्हि दऽ देलहींन
हूँ
बच्चाके भविष्य नहि खराब करहिं
ठीक छै नहि करबै तू कहि देलही ने तू जे कहबी हींन सएह हेतै
लागए
कपड़ा बहुत कपड़ा धोए के छै
ह एगो टेंटक कपड़ा थोड़ा अपने असगरमे लागैत हेतौ
सही गेस केलें एना तू बुझि जाय छहीं तैं ने तोरा एते मानै छियौ हम
बुझि जाइ छी बुझि जाइ छीहिं भीम मोन छौ महाभारतके ओकरा एक सय हाथी के बल रहे अरे भीम भीम के सो हाथी के बल रहेै की बुझ लिहि तोरा हजार के छौ
हूंम्म तोहर टास्क की सब एलौ अच्छा छोर ई सब बात नै करैके हय करैए जाइ छै
अजीब मूर्ख पदा भेल रहे अरे ई सब बारम बार नै कर नॉर्मल विचार विमर्श करे के छै कोन खचर पन करे के छै
के नै एंह इमे जेना बतायल
अरे तोरा हम इन्टाग्राम पर ओ वीडियो भेलियौ ओड भेजलै इंस्टाग्राम के ओकर ओकर मुंह देखे ने ओकर मुह ओकर गुड़ीया सन के लागै छै
केकर मुंह अर्चनिया के है अर्चनियाँ के देखै छी
एखने केना देख लेबही एखन द कल चलै छै
नहि एकर बैक भऽ सकै छै तुऽ ओ बकियो काज कऽ सकै छै बीचसँ बैक भजो
लेकिन मधु अथी जे की कहे छै ओ मधु बलफन के करा लग मे छै
गौरी लग
ठीक छै तऽ एखन लऽ लिहौ ओहिपर फोन करबौ तोरा ई काॅल कटलाके बाद
ई अपने आप डिस्कनेक्ट हेतौ रहदही हँ
किम बक्सौदीके फारम दसे मिनट तक भरैके छै दस मिनटके बाद ई अपने फार्म फाइड़ कऽ फेक दै छै
ह्म
त नीचामे जे सेकंड लिखल आबै छै तोरामे कै सेकंड लिखल आबै छौ
ट्रेन ओहेरा गेल ओ कतहु नहि भेटै छै
ताकि एक बेर जे तू जिममे पहिरल कर ने दुोबारा नहि पहिरल कर कियाे स सांप जे एक केचड़ी छोइड़ दैय छै से तऽ ओहो दुबारा नहि
एक ब देख पचम ह
की बुझलहि साँपो जे
तू साँप छै स
त जखन साँप एक बेेर अपन केचली छोड़लाहा नहि पहिड़ सकैत छै तू केना पहिर लेबही
ह्म ह्म नहि एना करै जाइ जो जीनाइ परलै क दै छै ह
की कऽ रहल छें
चान ह एहिठाम क
अच्छा ई के ई किस ई के क किशु उपनयन नहि भेलै ने
भऽ गेल छै ने प्रंजलो के भेलै अइ बेर किसुके तऽ पिछले साल भेलैहँ कहिया किशु के जन्म किशु के जन्म भेले आइ भेलै
आर ककरो जनेउमे तऽ गेल रही ने गाँवमे जे किछ भऽ गेल रहै
ओ हमर मामा बेटा के
अच्छा ओके आओर कह दुबइवलासँ बात होइ छौ की नहि
अहन् सुन हमर जे सेेल्फ रिस्पेक्ट कर बस कर छै ओ पूयो वाला रह है हमरा कोनो फर्क नहि परैये
पाँच गो मलक मालिक सॉरी एगारह गो एहन निकल देतै ने नहि बुझ
कनिया नहि चैल एलै कनियाँ लऽ के चलते ने तलाक तऽ नहि द देते
अरे कोनो कनियाँ मनियाँ किछ नै देखै छै एगो मूर्ख
आब जखन ओ हमरा फोन कऽ देलक बात कयलक तऽ केना तू कहै छै नहि जे से कह बात क के झारलक हे ने डोज देलक
अब तोरा पर कनियो ठोज छै दाल को नहि वाह
हूंम्म
किछु दिन पहिले तक तोरा वएह डोज देने रहौ आब ओकर कनियो दऽ देलकौ सावास के देख ल कि लहेंगारोे मूलमे कि की पता ओकरा मोल मे कियो काज करे हे ओकास से बात करा देना ह
हूंम्म वीडियो कॉलिंगर मधुप रहे हम रहे ओकर कनियाँ रहे सब रहे
ओहो हो आब मधुपो ज्वाइन भऽ गेलै वीडियो कॉल मे कनियों एगो झूठ छोपबैके लेल चारि गो झूठ बाजऽ पड़ैत छै की बुझलही
ठीक छै जो
झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ
पाई नहि देबा से जीवन
ठीके फर किया दलहनी सफाइ
लोड़ैये दुआरे एलेह़ ल
चल छोड़ आओर कह आओर की सब कार्य कऽ रहल छी
हम काज कऽ रहल छी
ओ ह मतलब काज
कपडा़ धोइ छियै
कपड़ा हमरा सब त कपड़ा धोवइ छै तो तऽ कपड़ा धोइ छै सही छै और क कोन कोन कपड़ा द होैत छै
धो रहल छी अपन नेरीए फेर बे सीट सब चेज करए सब घरके हँ
कहिं तऽ बॉडी बॉउडी
बॉउडी
कपड़ा
कपड़ा
कपड़ा
कपड़ा
हँ कपड़ा खिड़की
खिड़की
जा एसमे कि छै
इई बिहारी सब के हमरा मस्त च लागे ये
ऐंह
खिड़की
तऽ कथी कह एक खिड़की
नहि नहि खिड़की खिड़की
तू तुहु तऽ बिहारसँ छिही ने
छै लेकिन ओकरा सब के र रम उफै जाइ छै कहीं तऽ बड़का बड़का कही ने
बड़का
बड़खा ने बड़का बड़का तू बने दस मिनटमे कॉल कैट जेतै तऽ एगारह मिनट भऽ गेलै
हूंम्म
हमरा लागे ई टास्क जे छै बीस मिनट के छै केन कहीन
रुकि जो
से किया
कपड़ा धुआ रहल छै
की भऽ रहल छै की भऽ रहल छै
कपड़ा धोआ रहल छै
अरे मूर्ख हम कहै छी कल नहि कैट रहल छै तुऽ कहैछी कपड़ा धुआ
आ न ओ नीकट तो जायदा देर कि हेतौ तोहर नहि तोहर पुरा भेल हेतौ टास्क त दुआर रखऽ दही ने नै कटै छै तऽ तोरा की प्रॉब्म छौ नीक बात छै ने